हलो। हांजी बढिया आहे भइया।
तव्हां ॿुधयो? मस्त जेको पुछो। छा ता कयो? मा त वे कीअ आयो भाई? डबल तो अच्चे। अलाए छो मां त जेखे लगायां सब इहें च्वन डबल आवाज़ थोॾ अच्चे।
हा।
ईअं छो आख़िर सम्झ में गाल् न्थी अचे पई। जेकी मा लगाया सब ॼणा चवन हीअ डबल आवज़ ती थे। मूंखे त कंहिंजी कोन थीय मुंहिंजी मूंखे त नथी चए पई तव्हांखे अलाए किथा आवाज़। डबल आवाज आ्। हु अलाए किअ डबल ती अचे भाइ मूंखे सिंगल त बढ़िया अचे पई, तव्हांखे डबल डबल थी अचे पया।
हा।
हा। ॿियो ॿुधायो छा था कयो? हाणे वेठी आया पोइ रोटी कंदमि बाद में हेॾी सवेल?
हा
हा। छो जल्दी खाईंदा आयो छा रोटी रात जो? ठिई वयो। अच्छा, अच्छा। सब ठाहे करे रखी छढडींआया। अच्छा
हा
त रात जो थी वञे रात जो सॼी थदी रोटी खाईदा आयो पो? थदो सब ठाहे अच्छा वरी गरम कंदो?
कोई ॾ वॼे खाईंन
केडिमहिल खाएदा आहिन असांजे घर मे
हा
अठे साडे अठे कदा कयो डहें ताई ख़तम।
हा।
हा हा साॾे अट्ठे खण करे छॾियो पो ॾहे खाईंन याँ यारें खाएन।
हा।
हमम्।
भाॼी त थधी थी वेंदी न वरी ॿुधायो ह न।
हा। कलाक़ खन मैं बिलकुल् थिंदी। दोडा खणी पो पचाइजो।
हा। आवाज़
तव्हां त गरम गरम खाईदा हुदव, असां थद्धा वणन कोन।
पाट में भरी करे रखे छॾंदा आहियूं, त सब दाल और भाॼी गरम कंदासीं।
हू हू
हा हा, बस बढ़िया ई आहे छा नया समाचार ॿुधयो, हां?
कीअं लॻा सिंधी समाज ग्रुप?
बढिया मस्त।
ह ना सुठो, आहे ना हा मां ई त, हाणे सब कुछु सिंधी ॻाल्हाइण सिखी वेंदासीं न। सब हिंदी ॻाल्हाइजा फ़ोन कर पहरे हिंदी में ॻाल्हाईंदा हाणे सिंधी सिंधी पंहिंजी जेको कल्चर सिंधी न मिल्हाईंदा।
हा हा जो घटि ॻाल्हाईंदा आहिन न उह सिखी वेंदा न।
अॼकल ॿार जेका मेन बार हुया।
हा हा
स्कूल में हिन्दी ॻाल्हाए त घर में अची हिन्दी ॻाल्हायेन
हा हा
हा त हुननि जे हिसाब सां ॾाढो बढ़िया छाता चाह्यो ॿियो चाय पाणी थी वई? छो कि चाय जो टाइम आहे न भूल हिन करे।
हा
हम्म, मीं वीं पऐ तो तव्हां जे हिते? न काने को मीं। हेॾे असां उत्ते बि काने को मीं। असांथे भी बंद थी वयो आ, टे चार ॾिह थी वयो आ बंद थी वयो आ मींह। उई त, असां वट कल हलकी बुंदा हूंदी थी हुई। हलकी बारिश थी पर ॾौॾयू कल न ॾौॾहू ॿिन ॾींहं खां न थियो आहे।
हा
कले बि न पियो आ त अॼ बि न पयोआ।
हा इ चार ॾींहं थी विया आहिनि, न थो गिरे पाणी वाणी।
हा उहो ई त। अलाह माण्हू थीया पंहिंजी मर्ज़ीअ जो कॾह। अचे त अचे
हा, हा।
ह, गर्मी भी त आहे न भाई। हा, गर्मी त ॾाढी आहे। त मींहुं पउंदो आहे न जेको गर्मी वधीक मी पउण खां पो, थींदी आ गरमी रात उते मीं पेजी वयो, कीअं ॿे ॾींहं सुबुह जो उस निकरी आई। त अना गरमी वधीक थीदव, छो की गर्मी जेकी ज़मीन जी हूंदी आ पो इनकरे बाहिर हा-हा-हू-हा ॿियो घर में सब मज़े में आहिन? हा-हा सब बढ़िया सब। ॿार ॿच्चा सब नंढा वॾा सब मजे में आहिन?
हा।
हम्म, ठीकु आ। हम्म हले सुठी ॻाल आ। हा, हा
हा।
सुठो लॻो तां सां फ़ोन ते ॻालायण में। भ माण्हू नया-नया माण्हू सभई गॼंदा त बढ़िया रहंदो। ईअं हमेशा मिलंदा रहो, खिलंदा रहुं, खिलाईंदा रहुं।
ह-ह-ह-ह।
त मेल मिलाप वधंदो रहंदो।
हा।
न ग़लति चवां थो? माण्हू खिलंदो बि रहे खिलाईंदो बि रहे दिले खे न। छा आहे हिकिड़ सिंधी, भई ॿियो कोई आहे त कान हिन में सिंधियनि खा अलावा। त तम बढ़िया एप निकरी वयो आहे न? डाढो सुठो। हे भाई इ हमेशा हुजे त डाढो सुठो इ माण्हू-माण्हू वधीक कां जुड़ंदो त ठ मिलदूं नया-नया समाचार मिलंदा। कुछ ॾींदासीं, कुझु वठंदासीं इअं थींदो न हा, ॾाढो बढ़िया आहे इहो
हा।
हा जंहिं बि ठायो आ, ॾाढो बढ़िया न शुकराना आहे, अहिड़ो ग्रुप अलाह कींअ ठायो तउं सिंधी समाज में बढिया सुठो आ। ॿार हिंदी ॻाल्हाइण न सिखनि सिंधी सिखनि ॻाल्हाइण
हा।
घर में वेई चा आहे, आसे-पासे में हिंदी न ॻाल्हान सिंधी ॻाल्हायूं हा असा सिंधी भाऊ आहे त छा आहे त ॿार अॼुकल्ह इंग्लिश मीडियम में त वरी घर पोइ इंग्लिश था ॻाल्हाइनि, जेकी असांखे पले ई कोन पए समझो ॻाल त ईअ थींदो हम ॻाल्ह होड़ी कन हे की समुझ में अच अ त इन करे बढ़िया आहे, हिंदी बि न ॻाल्हायो। इंग्लिश बि न ॻाल्हायो, सिर्फ सिंधी ॻाल्हायो हा। अंग्रेजी, हिंदी सब विसरी वञो हाणे व सिंधी आ न सिंधी कयो पेहेन्जी सिंधी भाषा हथ मथे कयों हेठ छो थिए माणु गुजरात हे हो ॻाल्हाइनि था पंहिंजी भाषाऊ मथे कईतऊं बंगाली भाषा हे भाषा ता असां पहिंजी सिंधी भाषा न
हा हा
जेके आ त जीअं जीये मुंहिंजी सिंध त असांजी सिंधी भाषा कीअं अथव सिंध आ और आहे न
हा
असांजो इक इष्टदेव आ झूलड़ ब्यो वेन्दा आयो सस्तंग वग़ैरह ते न चालियूं ॾियां आ झूलेलाल मंदिर में हा झूलेलाल मंदिर थींदो आ चालियों हिते त सोरिह तारीख़ जो चालू आहिन। अच्छा
हा
चंगो थो ॿुधायो मूंखे तारीख़ याद न प ई थे चंगो थ्यो ॿुधाय छयो तां। चगो त त ॾिसो इयं गाल्हियूं न ई न उ पतो पहीन न त जानकारी मिलंदी हा त ॿियो मतिलब जीअं हाणे त चालीहो गुरु शुरू अथव तांजो न
हा हरे माता
अरे गजा असां बि हरे मथा आया आहियूं। असां असां भी हरे माता जा आहियूं।
हा
जी वेंदा आहियो सत्संग वेंदा आहियो?
हा वेंदी आहियां न
हूं संडे ॾिय थींदो हुंदो सत्संग? संडे जी ॾिय न विस्पत हा अच्छा असां आतवार विस्पत थीधोआ।
न न कटनी में त थींदो आहे नआतवार ॾिह। कटनी हा विस्पत ॾीह हिं ठीक आ न अॻियां ॾींहं कोई बि हुजे भॻवान जा ॾींहं आहिन। कोई हो न आहे। सभ ॾींहं भॻवान जा आहिनि कहिड़ी आहे पर सतंग वञण सुठी ॻाल्हि आ। बाचार ज्ञान खत्म ॿुधणु हे हो सभ त सभ संग पहले गुरू भाई खे। सत्संग जी ॻाल्यु करण ॾाढो सुठो लॻदो आ। ॿ वचन ई वठी ॿुधींदासीं त केॾो सुठो लॻंदो आ, आनंद इंदो ॿुधण में, न। घर में भैया छा कंदा आहिनि? छाजो कम तनि? अच्छा, अ हॼ ज च न
हा, नमकीन जे कारखाने में, नमकीन जे कार
अच्छा- अच्छा -अच्छा। हा जीअं फैक्ट्री थी
हा -हा, फैक्ट्री हा।
हम हा फैक्टरी त न कारखाना फैक्टरी उवई थींदी आ न, हम
हा
पूछो मां,
हा-हा ठीकु आ न, हा- हा- हा ठीकु आ। हा बस बढ़िया ई
ह थी हुं बढिया-बढिया, े श हु जी हा हा ठीक आ न,
हा -हा, ठीकु आ सभु।
हा -हा ठीकु आ सब।
हा
तवांखे डबल आवाज अच
तहांखे डबल आवाज अचे थी या
हा।
एतिरो खिल्ल थी चे, कहिड़ी ॻाल्हि रीी बजी हे त ज उ संगा पड़ी चं
हा। आवाज ई डबल आहे न, पहिं हा।
डबल डबल स सही आहे, गटमट खिल त आयव कहिड़ी ॻाल में गटमट। न,
हा।
हम्म
ह ह
ॾढो, सब बढ़िया बढ़िया, जेको कुझ ह ज वरी खिलो ता, हीअ सच्ची ॻाल आहे, तां खिलो ता रुॻो। चर्या इय खिल न ईंदी आ कॾहिं बि। बिना हाण रीज़न जे हा कोई ॻाल हूंदी आहे तॾहिं खिल्ल इंदी आ।
हा
इंअ खेिल केंखे इंदी आ ॿुधायो कॾि इंदी आ।
हा हा ॿियो ॿुधायो?
बढ़िया
हा
हा भैया
हलो
जेको
हा
अभी है।
तव्हांजो घणी साले जी आहिन?
ये
तेरहां तेरहां